हेलो हँ बहिन की बैसल छै सखि पहिले अहाँ अपन बतबू
बस हमहुँ बैसले छी सोचलुं कि बड्ड दिन भेल छै तऽ किया नहि अहाँसँ हम गप करलियै
ओ आओर सब हाल चाल सब बढ़ियां है अहाँ अपन बतबू
बस हमसभ भी ठीके छियै आर हम सुनलियै कि अहाँके घरमे एकटा शादी अछि
हँ छै छै शादी तऽ छै शादी छै अ बहिनके शादी छियै नैहरामे
अच्छा नैयहर पक्षके छै तब तऽ अहाँके बड्ड हँ तब बड भोज भेटत
ह भोजो भेटत बहिन सखि आ खर्चो ने हैत उहै तऽ हँ बहिन वला बात छियै किछ ने किछ तऽ हेबे ने करतै केहनो ने केहनो तऽ करैए पड़तै हेतै ने बहिन छियै ने आओर छोट बहिन छियै तऽ भोज भात तऽ हेबे करतै भोज भात के साथ साथ बहिन खर्चो हेते ने आ मा महगाई देखिय रहल छियै किछ किनै लए जाइ छियै तऽ ने महगा
आरे मत कहु आब तऽ छै की मार खेत मे अहाँ पैर रखबै ने ओहने एतेय खर चा टका टक टकाटक टाका निकलते जायत जाय
हँ सस्ते सस्ते टाइम नजदीक आबि गेलै बहिन लेलकै नय सोचलियै कि से नहि मार्केटिंग करना है तऽछु ने किछु जरूरी छै
जरूरिे छै आ फिर सब विध विधान के छै भाय एकक सामान जोड़ करके आ मिलै एक तऽ जेबै
जेबे करतै नहि नहि समय साल देखियौ हुँ हुँ अपनो भए जाइ छ ने अपने किछु नहि किछु लेलहुँ बाले बच्चा छै की अहाँके के अच्छा नै लाग देखय छिय वहाँ दस तरह के दस गाँंव के लोग आबे छैय तनिटा ढङंगो सँ नैय रहबे इतने अच्छा लागे छै
नहि नहि हँ किया नहिएगो भाय कहल जाइ छै की आदमी अपना आपकेथोड़ी न दिखाबे छै अपन घर परिवार के इज्जत मान दिख बै छै कि यहाँ देखियौ हाँ आ हमर घर परिवार
नहि बेमन भए जा छै की सखी लोक कहत की भाय जे छै ने लोक कहत की से हे देखऽ ने पिनन्हवा ओढ़ावा केहन छै लागै छै गरीब छै नहि नहि मुह बनेबा लेकिन फेर आँख एक दूसेमे न लेकिन लोक की करतै लोक की करतै ढंग से लोकके जाय पड़ै छै
हू हू अच्छा तऽ अहाँके तऽ शादीमे की की नियम होइ छै
हमरा सबके साथ शादीमे हमरा सबके शांति शादी मे तऽ नियम उएह होइ छै लड़की के हमर तऽ बहिन छीय तऽ जायब तऽ हम अपन सा ट्रंक लय क जायब आओर लड़का ले किछु छो लए लेब लड़का लड़को लेल तऽ लेनाय ज जरूरी छै ने कपड़े वस्ते तर भेल आ गहना जेर त बहिने एते तऽ ओइ स की महंगाइ छै कहे बला नहि लेकिन किछ ने किछ तऽ ल पर तै ने अब इएह सोचै सोचै छियै अखनी टाइम छै एखनी बीस दिन हँ बीस दिन टाइम छै तऽ जेबै
तब बि बिधकरी अहींँ ने बनबै
करी नै बिधकरी तऽ हम नहि बनब सखी हमरा छोट बहिन छै ने ओ बनतै हँ तीसरे हँ तीसर नम्बर पर पछ
तऽ अहुं के अहूँके घरमे तऽ कोबर के नियम होबे करै छै कोबर मे की की होइ छै से
कोहबरमे हमरा से कहै छै कोहबर हमरा सभके कोहबरमे कीसभ होइ छै उएह मतलब जेना शादी छै तऽ ओ ई जेना ई कोहबर जे हेतै लड़की जेना आय जेना घिढारी मटकोर हेतै काल्हि आय घिढारी मट रहेते त आइ काल्हि जेना बिहान भए के फेर भरि दिन मे म हमरा के बजे ने बहुत आदमी के ने एक दिन पहिने मरबा भए जा छै लेकिन हमरा सबके शादीए शादीेये दिन मरबा होय छै बहुत के भेल की बाइसी मरबा लेकिन हमरा आर के जै दिना शादी रहल ने ओइ दिना तऽ लाखो मलाबा हेत घर मब धनकट्टी हेतै तब लाबा हं लाबा हेत त लाबा भुजै त बहा मर बसकट्टी हेते तऽ बस हेते तऽ मड़बा बन हेतै मरबा हँ मरबा ब मड़बा बनाह‌ए जेते जब साँझ के टाइम होेते बाराती जब ते से बुझतीे लड़का वाला चलि देलक ने तऽ पाँच गो अह बात प के वएह नया वस्त्र पहिर के वएह खोछा लए के सबक म सब सबक मांग भरेतै सकेता तखने ह तखनी एकोछा दए के पाचो वस्त्र पहिन के पहिले तऽ गोसाई के गीत हेते जेतना अ गोसाय गीतनाद भेलाके बाद फेर कुमारि हेत अथी मह देवी हयत कुमारि के हयत तब अथी कोहबर हयत तब वेह गीत नाद भेल ओते गत तखनिये गीत आर जे होइ छै ने ओकर बाद तब तब फेर नहि होइ छै गीत आर तऽ ओकर बाद तब बिआह शादी तब तऽ बारती कुछ देर के बाद बराती आबै के भए जाइ छै
हँ हँ हँ हँ
तालमेल भए जाइ छै तऽ उएह इएहसभ वियाहे दानके समय भए जाइ छै ह बियाहे दानके समय बियाह हो छै तऽ भोर जयमाल भेल फेर निरक्षण हेएत
हँ आ फिर शादी बिवाह भेल अपन हँ तऽ अहाँके की होइ छै कि लड़की सगें सगें हो जाइ छै कि चारि दिन रोकै छियै
नहि हमरा सभके हमरा सभके ने लड़की सब चारि दिन तऽ विदा मतलब नहि ह चलि जाय लड़की सङ्गे जाइ छै लेकिन इएह हय छै कि जेना दिन बिहान भए के दिन कोनो अलटर दिन पड़ जाय छै ने जना मंगल पैर गेल शनि पैर गेल बृहस्पति पैर गेल तऽ ओहि दिना
लड़की के बिदागरी नहि हो सकै छै
ओहि दिना बिदान नहि होइ छै
हँ आ नहि हम सभके होइ छै कि कि पहिलेसँ हमसभमे लड़की मे मड़बा उरवा नहि गड़ाइ छै हम सबके बेेदी पर सि न्दूर दान होइ छै आ अगना मे ह आ अंगने मे खालीसे बियाह दान हेतै सब बिआह के जे होबै छै अपन नियम कानून आ बारात सब जे आयत से खा पी के विदा हो जाय छै आ खाली एकटा रहे छै दुलहा घर मे रहल आ तखन चार दिन के कोहबर के नियम होइ छै बुझलियै ओकरे मे गीत गीतनाद सब होलक अहाँ के लगे छै कि कोई आयल छै
नै नै बच्चासभ छै
आ नहि तऽ वही बियाह बियाह दान भेलै आ फिर वहि कोहबर मे चारि दिन लड़का लड़की ओहे रूममे सुत तै छै आ रोज सुबह शाम के गौरीजी पूजै छै कुमार बर मिलै छै लड़की के तऽ ह कुमार गौर के पूजल लड़का लड़की स्गे मिलक आ खूब गीत नद भेल गालियो पढ़े छै अपन साली सब मिलकऽ
हँ हँ ओ तऽ
ह ह मनोरंजन होइ छै चार दिन फिर चार दिन दिन बाद चौठारी के दिन जे होइ छै तऽ फिर बियाह होइ छै हम सभके हँ कहल जाइ छै छै कि ओ बियाह के जे पहिल दिन के जे बियाह भेल ओकर कोनो मानि नहि
हइ छै तऽ हमरो आरके लेकिन हमरा सबके तऽ एतऽ नैयहरा मे विदा भए जाय छै बहुत लोग राखै छै बहुत लोग राखे छै बहुत लोग आइ काल्हि जाने ने छै घर गेस्ट आबि जाय छै लोग ओते दिन रहे ले नै चाहे छै सखि बुझलिए आय दआारा लोलर की विदा करा लेलक ओते कयलक मतलब अ हँ चठारी ओ क ल जे जे जेना जेना बिध भेल ने तऽ जे माय करैत छै। ओ तऽ सौसु केलक तऽ इह दर विदा कए देलक आ उजे रहल के जरूरी नहि छै चौठारी के इन्तजार मे के रहल लड़की के देख लेलक अपन चलि गेल सब जगह गाम में सभ गाम मे ते रिसेप्शन नहिये हय छै भेल तँ भेल, नहि भेल तँ रिसेप्शनक दिन रहत। छै तऽ लोग जेितना लड़की आबे छै वएहना किया तऽ आब पहिले वाला लोकोग के छुट्टी नहि रहले हँ, एक-दू दिन रुकू, तँ सभ ठीक भऽ जाएत। भागे लए मारि करत
मायर कर ए देखियौ आइ कल्हि के जे देखे छै मेी की देखियौ सबके तो काज रहै छै कितना दिन छुट्टी लेत
कितना दिन छुटी रहै सब कुछ ने कुछ नौकरी चाकरीने बिजनेस बहुत बात ई छै, एखन तँ लोक रहए नहि चाहैत छै। पहिने लोक रहि जाइत छल, पहिने लोक करैत छल। कुटमैतती जाय रहै ने पन्द्रह पंद्रह दस दस दिन रहे महीना महीना हमहुँ आहा जाय छियै नैहरो जाय छियै तऽ आठ दिन से बेसी कहियो रहै छियै
नहि नहि हो सकैत छै ने सभके अपन काज छै बाल बच्चाके इसकुल छै सभ छै पहिरे के उतना पढ़ाइ के प्रेशर नहि रहल छलै आ आइ आजकल के बच्चा सब के तऽ देखियौ हर दू महीना बाद टेस्ट रहै छै नहि टेस्ट दिल बबियौ तऽ स्कुल से फोन आ आ जाइ छै पू
हँ फ इ स्कुल से फोन आबि जाय स्कुल सँ फोन आबि जाइ छै फेरहाँके ए अथ ए्ग्जाम दै लहके एडमिट कार्ड नहि मिलत
हँ बड बड गप रहै छै हँ बड समस्या छै हँ नहि सही कलहुँ आर अहाँके ये काजके कार्यके काज करै छी कि नहि
हँ आर करै छी हँ केहन छै सखी
ई बड सुन्दर काज छै बहिन जेना हमसभ गप करै छी ओने अहाँके गप करै के छै ठीक छै आ वही गप कर के अहा के अहूं के टका भेटत आ जे गप करतै ओकरो टाका भेटत मतलब दुनू ठाम पैसा भेट हँ कार्यके काज जे छै ने से परमानेंट तऽ नहि छै एकरा में समय समय पर टास्क दै छै की ई बेर अहाँके काज खतम भए गेल तऽ अहाँके फेर दोसर बेर मे फिर काज दे
आ पैसा कौरी पैसा कौरीमे दिक्कत नहि ने होइ छै बहिन
अहाँ के अगर दू पैसा बनल अछि ठीक छै तऽ उदू पैसा अहाँके एकाउंट
ह तब तब तऽ बड नीक छै
नहि रखै छै ह कनिक देखियौ कभी कभी होइ छै कि सर्वर डाउन भेल या फिर कैलकुलेशन मे लेट भए गेल तऽ अहाँके हो सकैत छै कि सब से पन्द्रह दिन कर दे लेकिन अहाँके पैसा नहि राखत
आ नहि नहि नहि तब तऽ तब तऽ बड़ नीक छै
बड्ड नीक छै काज कोनो दिक्कत नहि छै एकरामे हमस हम आजे से जुट त छी हम जुटल छी हमर पूरा परिवार जुटल अछि कम से कम
तब तऽ यहााँ के तब तऽ यहाके बहिन जानकारी हयत ई सब सब बढ़िया छै ने
हँ हँ सब जानकारी छै हम दू साल से जुटल छी बहिन एकरा में
आ त तब त हाँ त तब तब तऽ बड्ड नीक
हँ दू गो चारि गो जैस हँ हँ जानै छी तखन ने हम अहाँ से पूछै छलहुँ कि अहाँके भेटल किया एमे केनाय भेटल छै नहि भेट भेट रहैत त हम अह जोड़ लेयतिय बुझलियै नहि नहि
तें बतेलियै त मन खुश भए गेल
हँ तऽ अहाँके अहुँ के का भेटत अहाँ कें टाका जब भेटत ने तब अहाँके विश्वास जगत
हँ से तऽ बात ठीके कहलियै जब हाथमे आबि जाइत छै ने तब लोक विश्वास कै लक हँ चलू बहुत बढ़िआँ काम छै कि नहि नया आम लोकके तनि टा होइ छै लेकिन कोनो बात नहि विश्वास मेन छै आ सभसँ बड़ी चीज छै विश्वास
नहि नहि एकदम विश्वासी चीज छै कोनो दिक्कत नहि छै कोनोनो धोखाधड़ी नहि होइ छै बहुत नीक चीज छै अहाँ करु एकदम आराम से करबै ने एकदम का भेटत हंड्रेड परसेंट स्योर छै एकरा पााय भेटत नहि बस काज जे समय पर करैके छै से जब भेटे न तऽ अहाँ कोशिश करियौ कि हम जल्दी जल्दी काज कर लियै
ओ नहि नहि तऽ ठीक तब तऽ एक नम्बर बात छै अच्छा जे जेहन समस्या हैतय न यहां से पुछबैन
हँ हँ हँ पूछबै ने हमरा से पूछबै ने तो कार्य के रहै छै व्हाटसऐप पे हम अहाँ हमरा भेजबै ने तऽ हम ओ अपना कोर्डिनेटर से पूछ के अहाँ के हम बता बता देब ठीक छै ने सब बहुत कोपरेटिव रहै छथिन हँ ठीक छै हम राखै छी ठीक छै हम फिर करै छी अहाँसँ गप